हँ की हाल चाल छै बहिना
ठीक छै बैहिना की कर रहल छियै
कुछ नहि बैसल छियै अभी साँझ के बेर है कि ने साँझ बारली भगवान के उहे बैठल छियै नहि हे खाना पीना बनबे के बराती छैन तऽ बाबू बेटा छथिन घर मे दुनू आदमी बारती जेथिन
ओ तऽ बौओ बराती जायत
नहि ये बौआ नहि जेते हमर जेना पापाजी छथिन हुनकर ओ बि टा छथिन हमर देवर छथिन
ओ दुनू जेथिन बराती बौआ तऽ अभी बड़ छोट छै ने ओ केना जेतै
हँ हँ ओ और तऽ अहाँ देखेलक अहाँके सासु माँ ने गेल
हँ गेल छथिन सबगोरा बौओ गेल छै ओते देखै लए हुनकरे घरे विध व्यवहार सब होइ छै न
हूँ हूँ
ओहिमे गेल छथिन देखै लै
ओ आओर अहाँ खाना नहि बनेबै तब खाना की
नइ ये मत पुछियौ हमर खाना बनेलियै ने दुपहरिया मे चावल तऽ पाप जी जिनका कनि बराती है उन्हरे दही चूड़ा सब खाके चैल एलखिन हे ओ चावल ओहिना है अभी अहाँ से कहि दू की बीलौकी में पूरी दऽ गेल छलखिन ओहो एनाहिते ह
हँ हँ
तऽ ई सब हेबे है बुझियौ ने कि सब बिआन होते हमे कते खेबै नहि तऽ पूरी खेबै नहि तऽ भात खेबै
ओ तऽ पूरी भात खेबै सब्जी नहि खेबै? हँ
की बजलियै
कहै छी सब्जी नहि खेबै पूरी भात खेबै है।
नहि यइ सब्जियो छै। पूड़ियो छै। भातो छै। कुछो खा लेबै जे मन हेतै से रात कऽ
ओ तऽ बौआ के कहिया स्कूल मे एडमिशन करेत?
बौआ के अभी एडमिशन थोड़ी करेबै अभी तऽ बौआ के तीने साल हेतै। ओ
तैयौ तऽ कतहु कतहु तऽ सिखैत हत, अहाँ सिखबैत हेबै कतहु कतहु।
लिखऽ ह, वन टू पढ़ै ह, ओकरा बाद अहाँ। तऽ कै, दू ए, फोर एप्पल पढ़े ह, ई सब पढ़ि ले ह। पूछबै तऽ अहाँ सबटा बता। बता दे है
ह
एस ले कऽ जेड तक जथ, अहाँ पूछियौ, ओहिमे सबटा बता। त देत
ठीके ह तऽ सही ह, अखन से सिखबे के चाही।
हँ हँ अहाँ बजियौ की क रहल छी।
कखू ने बैठल छिय एमे पेपर चलिया त एपरे तऽ कहलिये बारिश में बहुते भीज गेल छै।
के जे अहाँ गेल छलीऐ
हँ हँ पेपर छलै आ हँ पेपर छलैए कॉलेज गेल छलियै।
ओ कथे पेपर चल हइ अखिर
हमर तऽ खतम भऽ गेलै मतलब आइ खतम भऽ गेलै सभटा पेपर बी ए सेकेंड सेमेस्टर के छलै।
अच्छा बी ए सेकेंड सेमेस्टरमे अहाँ अभी पढ़ैत छी?
हँ हँ
ओ सभ तऽ नीक छै। कोन कॉलेज मे है आहाँके अभी?
हमर कॉलेज के नाम?
हँ
ग्लोबल इन्स्टिट्यूट नाम।
तऽ तऽ नीक कॉलेज छै। ओ नाम तऽ सुनैत छी। हुनकर
ओ हँ तऽ उह मे ने सुनने छियै।
हँ नाम सुनै छियै। बड नीक कहै छथिन सभ आदमी कि नीक छै। कॉलेज ओ
ओ हँ ओ हम देल जाइ छियै।
ओ कहियो कहियो जाइ छी ने? घरे पर तैयारी करै छियै?
हँ हँ
ओ कोन कोन सब्जेक्ट अहाँकेँ नीक लगैत छै पढ़यमे?
आ हिस्ट्री पढ़ि लै छियै, नीक लागै।
अच्छा हिस्ट्री पढ़ैत छिय आओर कथी पढ़ैत छियै?
इंग्लिश है हिस्ट्री है दूटा मेन है।
अच्छा, हिस्ट्री आ इंग्लिश मने अहाँके बड्ड मतलब ई पश पसन्द छै।
नहि एहिमे मेने सब्जेक्ट छै। हमर उएह
अच्छा, सभ ई समझे ने छै।
हँ हँ
और सब कही
आओर सब ठीक छै यहााँके तरफ बारिश भेल छै
हँ ये बारिशे के तऽ मौसम है की कहै छी रातो एते बड बरस ले बड बरस ले आइयो दिन भर बुझियो बारिशे लेखा मौसम छै
आ तउ बहुते बारिशल आय
अहुँ सबके भेलै अय
हुँ हमस बुझिय भी गेल छलि
कॉलेज भींग कऽ गेलियै कि ओन्हिस एऐलियै तब भींगलियै
नहि भीगे गेल छलियै कनि फेन देह हाथ सब भीग गेल छलै सब तऽ पंखा मे बैठलियै तऽ ठंडा लगे छलै तैयो पेपर देलियै फेर भीज गेलियै छलिए
ठीक
हुँ कहै छीय ओनी सँ एलियए तैयो भीज गेलिय और गो छलियै तखेन तो भीज गेलियै
हँ एगो हमर जे देवर छथिन हुनकरो फोन मे ई काम आयल छै तऽ ओहो तऽ ओहो अहाँ सब बतिेयेथिन
ओ की
ठीके रहते मिल जुलके सब आदमी सबके काम पूरा कऽ देथिन
हँ
जल्दी जल्दी काज पूरा भऽ जायत सभ आदमीके
हँ हँ
हँ ह
आओर आओर सब कहबू
और सब तऽ नीके छै की कहियै
हूँ आ घूमै तुमे ल नहि गेलयै कतऽहु
अभी तऽ ब बारिश के मौसम छै सोचने छलियै कतहु जेबै मंदिर उदिर एतऽ छै
मतलब की घुमय वाला सोचने छलीय जेबै बड दिन भऽ गेलै लेकिन की कहै छै ए दू तीन दिन से बारिश के मौसम कऽ देने छै बच्चा लग निकलै बला नहि ह धिया पुता लक
ओ हँ तऽ ठीके भने धिया पुता ताक तबियत जल्दी खराब हो जाए ने
हँ हँ अभी शरद गरम वाला टाइम छै बुझियौ बारिश मे भीजतै तऽ सर्दिे भऽ जेतै
हँ ओ आहाँ तऽ नम्हर छियै तऽ पचा लेब बच्चा सबके तऽ तबियते खराब भऽ जेते ने
हँ एक दिन रात के एना से अंडा खेलकै बुझलियै उगील क
हँ
पुरा देह हाथ मुँह सब में लगा लेलकै
ओ तऽ बच्चा तऽ ऐनाहिं ते करै
हँ तऽ करे ह तऽब ओहन देर लऽ क केना सुततीै राात कऽ बिछोना पर
और तऽ की केलियै?
तऽ की केलिी ओकरा सीधे नहा देली माथा सं। आ राइत मे जे नहा देलियै दस बजे से ओकरा बीस दिन तकले बड सर्दी भऽ गेलै छूटते नहि रहय। पोछैत पोछैत हम परेशान भऽ गेल छली।
तऽ घर मे खिसियाल हैत सब?
हँ खिसियेलखिन लेकिन आब की करतय पूरा देह मे लगा लेने छलै।
ओ त बउआ नानी गाम जाइ हैत कहिया जायत?
नानी गाम से तऽ कहाँ ज्यादा दिन भेलैया भल तऽ आयल छलियै अभी। तीने महिना भेलै अइला।
ओ तऽ बौआ मौसी लग मे जाय है घुमे तुमे ला?
हु
नहि मौसी एतऽ थोड़ी है मौसी चलि गेले उ अपन दुूल्हा ल रहै हय।
ओ आहाँ गेल छियै हुनका घर पर?
हँ तऽ घर पर हम रिसेप्शन भेल छलै ओहिमे गेल छलियै जब बिियाह के बाद रिसेप्शन नहि होय हा?
हँ हँ अहूँं के रिसेप्शन भेल छैल?
नहि हमर नहि भेल छल हमर जे भोज भात छलै ओ तिलॉके मे भऽ गेल छलै।
ओ
हँ इलॉके में भोज भात भऽ गेल छलै ओ रिसेप्शन नहि भेलै हमर।
अच्छा कोइात नहि त चलू।
ह हँ कतय छीयै अहाँ छत पर की घरमे?
नहि घरे मे छियै छत पर एते नहि जाइ छियै।
ओ हँ तऽ अभी मौसम तऽ ठीक छैय घरो में काम चलि जाय हय लेकिन गर्मी रहे है तऽ क साँझ क मतलब कनी चलि जाइ छी बुलि टहलि लैत छी छत पर।
ओ नै तऽ तऽ छत बड़ी ऊपर य ने ताहि दुआरे नहि जाइ छीयै।
ओ कय तल्ला छैय मकान से?
तीन तला हय लेकिन चौथा पर हय छत। तऽ ताहि दुआरे नहि जाइ छियै ओतय मतलब बहुते बड़का हइ ने तऽ अके जाइ म नहि ठीक लगैत रहै सााँझ परली।
हँ सेहो ठीके कहै छी ओते ऊपर सीढ़ी चढ़े मे भी आदमी हम तऽ एगो चढ़ै छी हमरो दू मंजिल छैय लेकिन ऊपर कभी कल जाइ छी पहिले जाय छेली लेकिन आब एकेगो चढ़े मे हकम जाइ छी।
ओ त हमरा ओतऽ नहि एबय घुमे तुमे लए नानी ओतऽ।
एबै
आरो बियाह तियाहमें नहि एबै केकरो?
बिआहमे देखियौ ने एगो नवम्बर दिसम्बर बिआाह छैय नमहरमे हमरा।
हँ
मम्मीसँ कहलकै लेकिन हम कहलियै अच्छा देखी अभी। ओहि बेर ओहि बेर देखल जेतै। एब तक के लोकोग सब की कहय?
ओ बियाह मे तऽ हमरो पप्पा कहै छलै आबि जायब ने ठीक के रहत।
हँ अब देखियौ ने अभी तऽ बड टाइम छैय ने।
हँ तैयो मतलब निकलि जाए हय टाइम इ
छै अभी
हूँ
तऽ सोचबै ओ बेर हमहुँ कहली ठीक हइ ओ बेर को बेड़ देखबै हँ
ओ
सेहा बात छै
ओ तऽ आहाँ के बहिनो यऽ छोटकी बहिन
ओकर देखियौ न की होय हय अभी नइ कहि सकै छी मन तऽ सबके हइ जाय के
ओ हँ पूछे क ओते न अब
हँ मन है सबके जायके आ गेली
सही म सबसँ भेंटो भऽ जायत बड़ी दिन भऽ गैल
हँ हमहुँ तऽ इहै चाहे छिये देखियौ की होइ हइ अब
आओर कहू मोन लगे ह नऽ